निक अछि अहाँ अपन कहियौ
हमरो ठीक अछि खाना पीना भऽ गेल
कथि
खाना पीना भऽ गेल
हँ सभ भऽ गेलै अपन बतबियौ अहाँ भऽ गेल अहाँकेँ खाना पीना ओ कतऽसँ छिये अहाँ
हम हमहु हम छी मधुबनीसँ अहाँ
मधुबनी हमहूँ तऽ मधुबनीेसँ छी मधुबनी कतयसँ
हँ हमर तऽ गाँव हमर गाँव छाल अछि
अहूँ अछि
नइ नइ हमर बेनिपट्टी मधुबनी जिला पड़ै छै बेनिपट्टी
अच्छा आगे छ बेनीपट्टी
आओर कहियो
बढ़िआं आओर बढ़िआं
ओ की करै छलौ
किछ ने बस बैसल छलहुँँ आओर अहाँके अहाँके आहाँके खाना पीना सब भऽ गेल
हँ सब भऽ गेलै
अच्छा
आओर हू
आओर कहियो
बस बैसले छलौ है अहु
ओ पढ़ाइ लिखाइ भऽ गेलै कम्प्लीट?
की कहलियै
पढ़ाइ लिखाइ भऽ गेल कम्प्लीट
हँ हँ हमर ग्रेजुएशन भऽ गेल अछि
ओ ठीके अय तहन
हँ
ह आओर बतबियौ अपना बारे मे
की हमर ग्रेजउसन कम्पलीट भ गेल यै फिलहाल मे एखन आब बी एड करबे तऽ हम एखन त अपन दीदी के पास आयल छि
राजस सौचे छियै दिल्ली सँ या त हरियाणा सँ कतउ स बिएड करबय बढ़िआ हेते
ओ ओ बढ़िआँ छै कहिया भेल आहाँ के ग्रेजुएशन कम्प्लीट
हमर हमर दू हजार पच्चीस में भेल छलै या लास्ट मे मतलब छब्बीस हँ पच्चीस मे
बाइस सए पच्चीस वला मे छलियै
हँ बाइस स पच्चीस में
ओएहमे तऽ हमहूँसभ केलियै कम्प्लीट
आहुँके भऽ गेल
हँ उएहमे हमरो कम्प्लीट भेल रहै बाइस सए पच्चीस वला मे
अच्छा अच्छा
हूँ आओर कहियो
ऐल छी तहन
एखन कम्पटीशन क रहल छी कम्पटीशन हँ
तऽ बढ़िआँ अछि
अरे हम और जल्दी से जॉब हो जाए
हँ
ईहो ठीके छै हमरा लागल ठीक लागत त जुटे के फेर ओते नहि भऽ पाबै छै ने जे नहि नहि
हू
हँ ताहि के चक्करमें फिर सोचलियी इह बेटर रहसम तऽ वएहै कॉलेज
ह
एखन अहाँ कतऽ छी
हम एखन गावेमे रहैत छी
अच्छा गाँवमे रहैत छी
हू ह आओर अहाँ ओत रहैत छी कतय राजस्थान मे
हँ अखन हम अत छी लेकिन एना हम गाँवमे रहै छी कि हमर सबके तऽ रहै छै ने ताहि दुआरे पढ़ाइ लिखाइ शुरूसँ एकिन ई सही भऽ जाई छै जेकर शुरूसँ बेसी जतक रहैत छ वटमे जादा बेटर होइ छै
हँ तऽ उएह हाल छै हमरो सबके गांवे से केने छियै सब किछना तऽ गांे मे नीक लागे छै
हँ आओर जे आदमी गाँं से बिलोंग करैत छै तऽ ओकरा तऽ पता अछि छै बाहर बिलकुले नहि नीक लागैत छै ओकरा त गाँवे बढ़िियां
हँ हँ वएह छै ने अहिठम हँ गांउवै नीक लागै छै
जे शुरू से ही आबै छै बाहर ओकरा सबके रहय पड़ैत छै जे ठीक छै चल हमर सब इएह ह कल्चर लेकिन अपन सबके कल्चर छै मातृभाषा छी तऽ अपन सबके के तऽ उएह छी गाँव गाँव में कतऽ क भेलै या नहि भेलै आओर एखन तऽ आम ताम खाइ छी कि नहि
हँ गाँवमे त नाम छै नहि नहि फोरन नहि छलै बट किनै कन कऽ
अच्छा किने कन् क कनि कोन इ छै
न एहि बेर अरे एते छले ने मज्जर देने लेकिन फरबे नहि के एकोटा पूरा मजरे झरिि गेले
हँ कते इह छलखिन कते त पूरा मजिला झरि गेलै या त क्लास लै ओहो जे कनि मनी रहलै ओहो जरि गेलै कतौ कतो गाछ में छले या जे मतलब खााय लेल अपफराध जते खा सकैत छै तते छले या
नहि एम्हर हमरसभके एम्हर तऽ मतलब कतहु छलैये नहि ककरो मलय मतलब केकरो केकरो गाछमे ई छलै आम
ओ गोटे गोटे आदमीके हेतनि
हँ आ जे भी छलैए ओ अहाँके बन्दर रहै नहि दै छै
आहो अ सब दिश बन्दर छै
अरे नहि पूछबै एते बन्दर छै
बहुत बहुत अछि अच्छा तऽ वहाँ तऽ बहुत परेशानी करैत हैत
बहुत जा्यदे रहै कहिओ कालके घरमे मतलब अङ्गना सभमे चलि आबै छै ओ एकटा न आयत आयत मतब एक दसटा बारह टा पन्द्रह टाक कऽ आयत
ल एते क एते डर नहि लागलै अहाँ सबके
नहि डर मतलब किछु करत नहि आहाँके लेकिन बस खाली ओ घूमैत रहत ह
ओ लेकिन जे रहैत छैज सब बाहर मे तऽ ओ सब तऽ नाश कऽ दैत हैत न
हँ मतलब सबके गाँवमे बुझल छै न कि मतलब मतलब बन्दर आबै छै तऽ मतलब सब अपन अथी रहल
अपन सतर्क रहोइ जाइ छथिन सभ आदमी जे नहि फेरो अयबे करतै कखहु नहि को घुमि फिर कऽ
जेना गाछ सब पर रहत जेना लताम भऽ गेल अहाँके कई सब भऽ गेल ओस खालेत
बाप रे तैयो परेशानी तैयो बच्चा छोट छोट बच्चा डोर लगते छै भाय हमरो डर लागया ओकरा सब छै केश नौच लै छै पता नै कथी कथी सब ओ स ब कऽ दै छियै
हँ बहुत बहुत अथी करै छै
अहाँ सब नीक डर छी अहाँ सब केत एते आब एत डर नहि लागेया
से नहि छै देखियौ रोज देखियौ एक दिन आहाके आयत तहन डर लागत अगर रोजो आबय लागै छै ने तऽ ओ चीज त डरे मरि जाइत छै आदमीके
हँ इो चीज सचेत कहैछी अहाँ
हँ
ओ सब जानवर सब छै न पता कह छै ओ सब ढिलो सब सब निकालि दय छै बहुत नीक सब
हँ से तऽ नहि कहि सकैत छीय एखन तक हमरा नहि पता अई
हँ सुनै छलियै जे मतलब निकाएल जाइ छै बहुत नीक स केरा तेरा जे सब रोज पूरा खा जाइ छै कठीक अ एकठम एगो बगल मे भगवान जे महादेव मन्दिर छथिन ओहिठाम जे केरा सब परसादी मे लोग दय छै न
हँ खा ले त सब किछ छै एकदम
हँ त सबटा खा जाइ छै भगवान के एते नीक स लोक सब सजा देै छै सबटा बिखारि दै छै बिखरि दै छै सब किछु किछु सहिए नहि रहऽ दैत छै
ह
हँ
बहुत बहुत परेशानी पड़ै छै
बाप रे बानर सब मम्मी म तऽ डर सुइ न न लाग बारह पन्द्रह टाका आबै छै कम थोड़े न छै एक गोटाक के एगो के एगो दूगो के लोक माएर के भगा दै छै एत एते के के मारतै देह पलटेग जतै
उ बहुत बदमाश रहै छै
हँ बहुस बापरे एज करै छी अहाँ सब बता नहि
आदत भऽ गेल छै हमरा सबके
हँ इहो बात अहाँ सही कहै छी अहाँ सबके आदैत भगोलयै
ह आओर केहिओ कहिया गाँव ह तऽ
गाव अ टाइम छै
ह गर्मी छुट्टी छलै आयल पड़ल तऽ आयल छलहुँ कि नहि
नहि नहि नहिलियए
ह घूमो घूमऽ गेल छलियै
हँ हमस उज्जैन गेल छलुह घूम लेल
ह।
अखन तऽ बस ओतबी तऽ कैसा आगाँ तऽ नहि आब देखियौ कतऽ जाइ छीयै। ह।
हँ घूम लिया।
हँ, बस एखन तक फिलहाल एतबी तक छिये पता नहि। कत कत जेबे घूम लऽ सभ रहे छै ने तऽ बढ़िया लागत। घूम सभ घूम लेल
हँ, गेल छलियै मिथिलाहाट जनकपुर सारा जगह
अच्छा, गेलल छलु है।
हू।
निक केनु सुना म सुनय मे अबैत छै, जे बहुत निक लगैत छै, ओहिठाम आइ तक हम कहि गेलहुँ हेँ नहि लेकिन। सुनिते छियै, जे सभ बड़ छै जे बहुत निक लागैत छै बजाक देखी। ताहिमे शामके समय मे तऽ आओर निक लगतौ
हँ तऽ ओतय रातिमे अहाँकेँ निक लागै छै, लाइट ताइट रहैत छै, तऽ निक लागै छै, फोटो तोटो घुच्बेवला बढ़आँ छै मतलब
हँ उएहसभ भाईजी सभ जाइत छथिन ने तऽ ओएहसभ कहने रहथि एक बेर जाकऽ देखियी एते निक लगतौ। कालिय जे लो तऽ नहि गनो जुटे के बोजी है चल चल जे कत कि ह।
हँ, लेकिन दूरे बहुत छै।
हँ, दूर तऽ छै, तहिमे हमर सभके गाव से ने आओर जादा दूर भऽ जाइ छै, बहुत ज्यादे दूर।
ह हमर सभके गाम सँ दू तीन घण्टा लागि जाइ छै।
बापे हमर सभसँ जाते लऽ ओ हमर सभ ताई लागि जाइ छै, तै कोइ लो नहि जाय चाहे छी।
ह, लेकिन ठीक छै, मतलब अहाँ एकबेर ज कऽ ट्राइ कऽ सकैत छी एहन छै। मतलब देखै।
हँ, कहि ने कहलु। कम सँ कम हम घुम तै अना इना अखन तक हम सभ घुम
हमू सभ गेलहि एक बेर नइ।
छै मार्च मने हँ
हँ, मुदा बहुत-बहुत महँगा रहै छै, बहुत महँगा।
हँ, सही बात केहे। महँगा बहुत रहैत छै, ई चीज हमर दीदियो सभ ग रहे तऽ ओहो सभ कहैत रहे जते महँगा लेकिन टेस्टी बहुत रहैत छै, बहुत न
हँ, अपन मिथिल अपन। हँ, अपन मिथिलाके मैथिलीके छै, अहाँकेँ एकटा मतलब अथि लेकिन बहुत महँगा पुत्र।
हँ, उएह चीज पे लुका सभ चूल्हा पर खाना बनबै छै। फेर कहलक जे पुआर वाला घर सभ जे जे पहिले होइ छलै ह ओ सभ चीज काम उपलब्ध छै ओहिठमा।
हँ, जे अपन मिथिलामे छलै ने ओ सभ तऽ आ चीजके ओतय अथि छै।
इहे को तऽ जीव सभ एको देखै और शामके समय मे तऽ बहुत निक लग छै।
हू।
जैसाम किस भी जादा निक लागै छै, घूममे अखन सुभहमे जाइए पलक कोनो जाइ तऽ ठीक लगतौ नॉर्मल जे जा। कल पकच टाइप पर लागे।
कि शाममे ने बहुत निक लोग छै।
ह, तहन अहाँ कहियासँ यूज कऽ रहल छी एऐप
हम फिलहाल आइे से कऽ रहल छी लेकिन हमरा सके बारे मे पता नहि छल फेर हमर अ दीदी कहलऽ ज कह देखी तऽ फेर आइ
हं आइये सॅं ट्राइ केलौहे
हँँ हॅं और सही छी हमी छी
नहि नहि अहाँ सिक्स नम्बर छी
अच्छा नहि हमर सेकेण्ड नम्बर अहीं छी
अच्छा
हँ
और तहन तऽ बढ़िआ
हँ एना
अहाँके दीदी अहाँके दीदी कहियासँ यूज करै छलैथा
ओ ओ जी हमर दीदी ओ तऽ एखन तक एपो नै केलकै ह मतलब आइ करबे ठीक है तो ओकर चौबीस घंटा बाद एतै न
हँ आजो
केनेे छलै केने छले लेकिन गूगल फॉर्म नहि छलै न भरने तऽ ओहिके वजह से नहि भऽ पेलै तऽ फेर आइ केल तऽ आइ करतैऽ फेर कायल हेतै ओकर
से बात तऽ टाइम लगतै बस ई तऽ तीनेे दिन तऽ कर के छै बाते कर के तऽ छै एतेक आदमी दस दस मिनट के बात करते टाइमे खतम भ जाइ छै पते नहि चलै छै
आ बट किछ फायदा हेतय ताहिके बादे पता चलतै
ह ओहिके बादे पता चल एनाहि तो अहाँ से बात केलहु थोड़े मे खराब लागल
हूं ओ हे
हँ ए में पैसा थोरे ने लागि छै
ओहे